आ
रस्ता मे मुसलाधार बरखा मुदा भक्त विजैत न छै
रथ रूकी जाएत की अशुभ ताहि हजारो लोग जोर लगाबैत अछि
रथक रस्सी छुब से पाप कटैत छै
जगन्नाथ कर रत नन्दी घो सबग का अंगो बलभद्र बग बीच सुभद्र अन्त
सभद्रा क रथ छोड़ दू भााय बीच बहिन
सुदर्शन चक्र नीलचक्र रथ का शिखर पर
रथ क कपड़ा कनक मण्डी चन्दुआ होली जर्ची फरस
लकड़ी का घोड़ा चारती पार्फ मे देवता काट का नक्कासी
रथ निर्माण अक्षय तृतीय संघ शुरू अन्ठावन दिनमे
बन यात्रा नीम का गाछ खोजब दहि यद्दपी जंगलमे
गाछ मे संग चंन्द्र गदा पद्म के चिन्ह भगवान के संकेत
काटकटित काल मन्त्र कुल्हहारी सोना का परम्परा
पुरान रथ पर लकड़ी मंन्दिर पर रसोई मे प्रसाद पकाए
रथ के पहिया नवका बनल बरसात मे नहि धांसई
बरदड़क धूली भगत का माथ फर विभूति
महालक्ष्मी रूठी जाइत छथि हेरा पंचमी के दिन मनायब जाइत छथि
गुंडीचामे लक्ष्मी का डोली मान मनोबल परम्परा
वापसी मौसी के विदाय उदास
अधर पना रथ का बड़ा मटका शर्बत भक्त लेल
निलद्री विजय भगवान गर्भगृह मे स्वर्ण देेश
रथ यात्रा दिन छुट्टी स्कुल बाजार बन्द उत्सव
रथ यात्रा के दिन घरमे खिचड़ी खीर केेल का पत्ता पर प्रसाद
बच्चासभ कागजके रथ बनाबैत अछि मोहल्लामे घुमाबैत अछि
लकड़ी क पहियाा धाक के रस्सि छोटका जगन्नाथाम
इपन क रथमे प्रसाद वितरण खिचड़ी हलवा
वोलेंटियर के बीच ट्रैफिक पानी मेडिकल सेवा
पुलिस क इन्तजाम सी सी टी वी डरोन भीड़ क कंट्रोल
गरमी बेसी छाबील ठंडा पानी सरवत
जूता चप्पल स्टैंड लाखो जोड़ा स्वयं सेवक संभालित अछि
कखनो काल भागदड़ सावधान बच्चा बूढ़ी का हाथ पकड़ बाक
व्हील चेयर सीनियर सिटीजन लेल अगल गेट
लाइव टेलीकासट मोबाइल पर दूर आ दर्शन
रथ क रस्सि ऑनलाइन बुक प्रतीकात्मक विति वक्त
भगवान भाव पर भूखल पैसा क नहि तुलसी के दल
जगन्नाथ काट मूर्ति अधूरा हाथ पैर कथा बढ़
कृष्ण के हृदय ब्रह्म पार्थ पदार नवक कलेश्वरमे स्थानानतरण
नवकलवेर बारह से उन्नीस साल पर गुप्त रीति दाय पड़
पूरण मूर्ति समाधि कोली बाकंटुमि
जगन्नाथ धाम चार धाम मे से एक संघ क्षेत्र
पूरि के समुद्र महादोस्ती रथ यात्रा के बाद स्नान
स्वर्गद्वार अंतिम संस्कार मोक्ष क द्वार
मंन्दिर के ध्वज विपरीत हवा मे उड़ैत अछि चमतकर
सुदर्शन चक्र हर दिशा से सम्मान देतेत अछि
रशिया दुनिया के सबसे पास माटी ब चूला लकड़ी
प्रसाद हमरा बाजारमे बिकाइत अछि बासी नहि होय
कतिपीर जगन्नाथ का उत्तृष्टि
रथ यात्रा के गाना जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी
ओड़िसा नृते गोटी पुआ रथ के आगू पड़तुसती
छेरा पोहरा का समय राजा नंगे पैर सेवक भाव
जाति पाति नहि महाप्रसाद सब एक संग खाइत अछि
आनंन्द बाजार माटि के बर्तन मे फेकी त टूटी जाय
पर्यावरण नो प्लास्टिक पत्तल धोना
रथ क रास्ता साफ नगरपालिका स्वयं सेवक
एम्बलेंस फायर ब्रिगेड स्टैण्ड बई
मोबाइल नेटवर्क जाम फैमिली बिजोड़ी जायत मिलन केन्द्र
बच्चा के जेब मे नाम पता फोन नंबर क पर्ची
गर्मी मे छाता टोपी पानी का बोतल जरूरी
सनस्क्रीन धूपसँ बचाउ नाक मुक ढकवाउ
चप्पल जूता धक्का मे टुटि जाइत अछि
सावधान पैसा बेल्ट मे
होटल एडवानस बुक रथ यात्रा के टाइम रेट ती गुना
धर्मशााला भक्त निवास इस्कोन गेस्ट हाउस
ट्रेन रिजर्वेशन एक सौ बीस दिन पहिले जगन्नाथ एक्सप्रेस
पूरी स्टेशन चा ऑटो शेयर बर्ना दो किलोमीटर
ई रिक्शा पैदल भीड़मे गाड़ी बन्द
वलंटियरका खाना प्रसाद सेवा का मौका
रथ खिचाव का अनुभव जीवन धन्य
आखिरमे नर रोम रोम मुल्कित
नास्तिक सेहो भीड़ देखि भबा आउ
जगन्नाथ का अर्थ जग कर नथ सबके स्वामी
कलिया सामला बड़का आंखि करोना भरल
हाथ नहि मुद्रा सब काज करे क्षति माया
रथ यात्रा सोशल हारमोनी सब धर्म के लोक
पुलिस वक्त साल बग मजारपुरी मे
भजन रथे तो बामन देखी चाही
भक्ति मे डूबी का नाचक लभ शर्म छोड़ा
ढोल करताल घंटी संघ नाद ब्रह्म
फूल का वर्षा हेेलीकॉप्टरसँ गुलाब का पंखोड़ी
रथ का पहिया का निशान सड़क पर सारा भरल
अनालॉक लकेटमे तबि जा
रथ का टुकड़ा प्रसाद के रूप में पूजा घरमे
नीलचक्र का झण्डा बदलाव हर एकादशी पवित्र
मन्दिरके चूड़ा पैंसठ मीटर चढ़बाक नियम
गरू रिसताम सिंह द्वार दर्शनक लाइन
अरुण स्तम्भ कोणार्कसे आयल सूर्यक सारथी
मुक्ति मंडप पंडित सवाज शारथ यात्रा
रोहिणी कुंट स्नाानक पुण्य मुदा अब बन्द
बेड़ा परिकरमा मन्दिरके चारू ओर बाद पाँच किलोमीटर
मार्कडिय तालाब पिंडदान पितरक शांति
चक्रतीर्थ समुद्र स्नान पाप मुक्ति
इन्द्रदुग्न सरोवर कथा पुराण राजा का यज्ञ
जगन्नाथ संस्कृत उड़ीसाक पहचान गौरव
उत्कल उत्कृष्ट कला पेन्टिंग पटचित्र
रथ का परचित्र घरके दीवार पर शुभ
छोटका रथ खिलौना बच्चा के लेल लकड़ी का ऑनलाइन चन्दा रथ निर्माण में सहियोग
वेबसाट उडीसेट टूरिजम रूट मैप हेल्प लाइन
कंट्रोल रूम खोया पाया अनाउंसमेंट
फर्स्ट एंड ओ आरस बुखारक दवा हिट स्ट्रॉक
छाता रेनकोट बरसात अनिश्चित
पर्सद घर लौ जहाँ पड़ोसी के बाँटा
महप्रसाद के सुखा न घोड़ा साल भरि गइ जाइ छै
खाजा गज़ गजा का मगज़ लुड्डूफेनी दाल
रथ यात्रा के दिन उपवास फलाहार रातिमे प्रसाद
रथ यात्रा के दिन उपवास फलाहार रातिमे प्रसाद भाव में खा अन्न ब्रह्म जुट पठी नहि छला
साथ शान्ति शहर खाली खाली
फिर अगले साल आज काउंटन शुरू
जगन्नाथ क रथ मन क प्रतीक
इन्द्र घौड़ा बुद्धि सार्थी मोझ क यात्रा
रथ खिचाब मतलब मन के काबु सदगुण का रास्ता
अहंकार त्याग रस्सि पकड़ विनम्र बनाउ
जाति नहि पूछा जय जगन्नाथ कहअ गले लगा
विश्व बन्धुत्व वासुदेव कुटुंब रथ याता विछ काछैत अछि
चल अगिला साल पूरी चलब ग्रुप बना क
हँ ट्रेन के टिकट धर्मशाला पलान करैत छी
तब धरिक हर के छोट रथ मोहल्ला मे यात्रा
बच्चा सभमे संस्कार परम्परा लागू बढ़त
हँ सही कहलु जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ पर गामी भााव तुमे
हँ तब धरी के घरके छोट रथ मोहल्ला यात्रा
रथ यात्रा के दिन उपवास फलहारी रात्रि मे प्रसाद
फिर अगले साल आज काउनडाउन शुरू
जरूरपर महापसाद के भोग सुखा निगोरा साल भरी खाय जाइत छै
प्रसाद घर ले जा पड़ोसी के बाँटअ
भावमे खाव अन्न ब्राह्मण जूठा नहि चढ़ा
रथ याता के बाद शान्ति शहर खाली खाली
भाव मे रथ यात्रा के